अपन कहियो
हमरो ठीक छै, की सभ होइ छै, यौ
आहा पुछि यौ।
किछु तऽ हेबाक छै, मौसम केहन अछि छै, अहाँ सभके
मौसम बहुत बढिया कूल कूल
बहुत बढिया अखुनका मौसम छै, आन दिन तगड़ा कऽ देने रहयै
हँ, हँ, बहुत बढ़िया मौसम। नहि तऽ ठंडा।
हँ, एनाहिते ठण्डाके जे दिमागो शान्त रहतै आओर केहियो की सभ होइ छै। विशाल कतऽ रहत विशाल अपन घरे पर रहैया। ओकरो भए गेल छै, दिक्कत कनि माँ पापा नहि छथिन तऽ अपने खेनाई पिनाई बनबय पड़ै छै। अपने बनेत। तऽ उएह ओहो दिक्कत भऽ गेल छै, ने पप्पा छै तऽ आ पप्पा खेनाई तऽ बनबये पड़तै। अपने मानिके चलूके तो खाइयो लेते लेकिन पप्पा ले कम से कम बनबै।
अी सभ नहि है दियद आ सभ
ए केकराके दै छै बना कऽ
हमरा माँ सभ नहि रहल तऽ बना
से कते दिनसे कहू एक दिन दू दिन? एक दिन दू दिन तीन दिन महीना डेढ़ महीना दू दू महीनाके बना कऽ देतसे कहू? हँ, तऽ आइ भऽ गेलै तीन महीना भऽ गेलै गना मम्मीके।
कहियो विशाल भाइजेके शादित होलै लए
विशाल भाईजीके अच्छा, विशाल भाईजीके? ओ छ ओ तऽ हेबो करतै तऽ कोनो ओ गाममे रहथिन की बाहर रहथिन नहि बुझै छियै आओर कहियौ
कहियौ विशेष
आहक होइय खेनै पीनै बनैल
ह
आँ कहियो बनेलियैँ कि नहि कि नहि कहियो कहियो कहियो बनेलिय है की नहि
हँ कतेक दिन बनबे छि
कथी सब भ जाइया बनेल
इह रोटी भुजिया चावल दालि चोखा सब्जी पनीर त शत्रुधन सब तऽ चलि गेल त बलम सब
हँ बलम सतुशन सब चलि गेल सब अपन अपन कर्म भूमि पर आब चलि गेल
सब कर्म भूमि पर ने सब पैसा कमाय ला चलि गेल है
ओ से छै कौयो
की कहब आओरो अहाँ अपन कहियौ
भोज भात पड़ि लगैया कि नहि
अभी कहाँ क ओतहु भोज नहि छौ ओनहर
इम्हर कहाँ छै यौ हमरासके कह अछि छै अहाँके काल्हि परसू बुझलियै काल्हि ने परसू आ चारम दिन
कोन चीज कोन चीजके है
परसाद बला छै
छै ने रसगुल्ला सबके छै
खूब बढ़आ भोज छै अथि हँ हँ छै यौ जे मरल छै हुनकर दुनू बेटा वायु सेनामे
तब हम विदीन
आउ ने सत्रु धन तऽ एबे करत ओकरा तऽ पता लगिए गेले हे सत्रुधन चैल आउ
अे नहि मोन कै हेबै किब की आयल ईसभ
जे कनियै ओकरा जेकरा ज्ञान रहै छै ओकरा ईसभ चीजमे नहि नीक लागै छै बिना कहने बजैने
ब बहु जल्दी हम
आवाज नहि अहाँके ठीकसँ अबैया
इएह कहली की गाँवमे हम जते ने रहै
हँ आ दोसर ठमा लग जाय हमरा ओनाहियो नोत छलाह बुझलियै आइयो हमरा भोज छलाह दीदी ओतऽ छलै यहाँकके केओ नहि केलकै यौ सभ अपन अपन मोनक मालिक होइत छै किया नहि बुझै छै
त एहन मोन के मारग नहि होबाक चाही फिल्ले आदमीे छोड़े दिय
केको अहाँ जबरदस्ती कऽ देबै जे हमरा तू पार्टी दे कि अहाँ कऽ देबै अहाँके जेहिया नौकरी हतै तहिया अहाँ कऽ देबै बुझलियै हमरा बाजय नहि पड़ै पवन करियौ की
फाइल भेल छै ऑनलाइन तऽ द लिअ पाटी
असफलता एक चुनौती छै से किया नहि बुझई छिए आ ओहिसँ लोक सीखै छै
तैयारी फोड़ दैए रहल है मास्टर
हँ ओ दैते हँ देखियौ की होइ छै देखियौ किछु जाय नौकरी होइसँ मतलब छै नौकरी भए जायत सब दोस्त के नौकरी भए जायत ओहिसँ बड़का खुशी
र लागग रह कहाँ दर दिक्कत से है ने मतलब ई सब तऽ सबकुछ खत्म कऽ गेल
हँ आओर कहियौ किछ किछ कहियौ माँ कुकुर के देलियै खाय लए नहि यौ
अ
हँ
दस मिनट आठ मिनट आरो रहल नहि
बाजियो ने रे एहि परस ई सब चीज
आओर की कहब पढ़ाइ लिखाइ चलै है ने
हँ पढ़ाइ लिखाइ चलै छी अहाँकेँ हम कहै छी कनि हमरा बुझा दिअ कीसभ कयल जाइ छै तऽ हमरा कहितो नहि छी
कथी बला
केना केना पढ़बै केना केना की करबै सेहाँ कहबै तह ने हम किछ आगू बढ़बै
के सभसँ पहिले कि अहाँके बिहार पुलिसमे तीस कटप कटि जाय तऽ वहाँ अहाँके हंडेड परसें एगो रिल्टेब करत ठीक ठीक दोसर बिहार पुलिस दरोगा रहलय एन सी आी छठा से लक दसमा तक
यं
आराम से आराम से छै महीना पाँच महीनामे खत्म कर दियौ ओकरा तब आराम से कोनो बुक लेब एन सी आर टी
हँ सा
सब सब्जेक्ट लगभग आ सब सब्जेक्ट कहाँ एहिके बाद घटना चक्र ल लेल सभ ओब्जेक्टिवला बस पढ़ैत रहब
एक बेेर लऽ लिअ अहाँके सभटा विषय लऽ लिअ दसमा तक केँ
हँ
हँ
अहाँकेँ थोड़े इएह कि हो छै अस्सी प पड़त अहाँके चालीस पचास पढ़त
हँ सेहो कहै छ लेकिन पढ़त तऽ पढ़त ने यौ बिना पढ़ने तऽ हमरा कल्याण नहि हयैत की
हँ से तऽ है
तऽ उएह हम अहाँके पूछैत छलहुँ केना की पढ़बै से हमरा बुझा देैतहु
अच्छा ई कथ रह अच्छा विशालके ई कतऽ छै
केशव केशव ओ गाँंव मे रहैया बुझलियै की करतै वएह पढ़ाई लिखाई मे सब बच्चा पढ़ाई लिखाई मे लागल छै
कथी क तैयारी
केशब के सब दरोगाक के तैयारी करैया
त बनब त
कथीे के
दुर्गा ब त
एखन हम नहि कहि सकैत छियै एकर केना की तैयारी छै नहि छै हम तऽ अहाँ परर छी जेकि अहाँ किछु किछु अगर हमरा मदद कऽ देब तऽ जरूरे हमरा किछु ने किछुमे भऽ जेतै
अ अहाँ से पुछियौ से पुछियौ
देखियौ एकटा गप कहू अहाँ जेहने सगतिमे रहबै से अहाँकेँ भविष्य तय करीए की आइ हमर किछु बलम पट बलम पटना मे अछि फिलहालमे
बालम पटना मे अतऽ कोइ रहैय एहि की
तोतला
दोस्त रहै छै बोल
त ठीके है कोइ न कुछ करना ने यौ
आय
कोइ ने कुछ करना
कोइ नय किछु केलक रह दियौ जे केलकै नय ई केलकै ताहिसँ अपन आओर कहियौ अहाँसभके गाम अहाँसभके गाममे कोनो जु आवाज अहाके कटय या
आब जेत शत्रुन स फोन कने छल कि नहि
नहि अहाँ आगूए मे तऽ फोन केने छलै कहलक चलू हमर सभकेँ छोड़ि क चलि आब
हँ फालतू आदमेी छी जा
से छै ऐयो
हँ हँ कहियौ
अहाँ गाम में कोनो घूमय वला जगह छै कि नहि ऐअ
ह
अहाँ गाम में कोनो घूमय वला जगह छै कि नहि
नहि एगोफील्ड है बस आप मन्दिरमे नहि ओ समय नय नय ओ सब किुछ नहि अगर ओ फील्ड फील्ड
आ से नय गाम के अगल बगल
अगल बगलमे किछु नहि हइ
कोनो मन्दिर हेतै ने यौ भूतनाथ बाबाके तऽ खूब नाम सुनय छियनि
हँ बस ओहो हम घरसँ दू दूपै एकडेढ़ किलोमीटर
तऽ भेलै ने एके डेढ़सँ एके डेढ़ किलोमीटर भेलै त ने
तऽ आउ ने रैब दिन आउ
अहाँ त ओहो नय कयो बजबै छी दर्शन
अच्छा रैब दिन भ गेलै फाइल बुझलियै रव दिन
रैबदिन
हँ लगभग नहि नहि आ ने र सावन मे बड भीड़ भ जेतय
से तऽ रहै छै हम देखने छी घूमल छी एक बेेर
द बजे अभी होयत रैब दिन कए बजे आठ बजे रहऽ दियौ फाइनल
आठ बजे आ नहि त सुनू ने ई एकैस तारीख के अबै छथिन अपन सभके भाईजी हुनका भेंट करी अहा नय एबै
नहि हम नहि हम नहि
हँ सेहो बात छै मोन नय मानै छै
देखियौ सकसेस रहितय एगो ब त अलग बादले छेलै ल की देखै
हँ
आ जे अथी भेलै से त कुछ करलकै नय
हँ
की उम्मीद रखियै आब अछा लैब दिन एबैमन्दिर‌
देखै छियै जहाँ जे प्लान बन हम अहाँकेँ कहि देब योजना के मुताबिक काज करै हँ
आब आहा विशाल बैसब कते देर
एक अथी के की केना की अथ बनलै योजना परीक्षा दै के परीक्षा दैके
देखौ हम नाइन्टी परसेंट उम्मीद मे छी हम मर्थे से जाब ट्रेनेसँ ट्रेन से यौ हम सोचै छियै हम सोचैत छियै ओतय सऽ फेरइये गाी फेर स्टेंड मे लग गाड़ी त को फायदा भेले के
से तऽ छै हम ई चीज ओकरा कहै छियै ओकरा खेनाइ पिनाइ लऽ कऽ ओकरो कनि दिक्कत भऽ जाइत छै
तऽ ओ अपन चलि जेतै ने ओ अपन एगो लड़का पकड़ि लेते
हमरा कैया अहाँ चलू लेकिन हमरा केसभकेँ छड़ कऽ हम नहि जा सकैत छी बुझलियै
तऽ तीन आदमी चलिान ओ गाड़ी पर
नहि नहि खेतै से
हे तऽ ओहि बे अहाँ आ बलम आर ईसभ गेल छलै कि नहि
तऽ बॉलम अपन गाड़ी लेने छलि
अच्छा अच्छ ओपन मोटरसाइकिलसे
हँ बोलम अपन गाड़ी लेने छलै
तीन तीन आदमी जा सकै छै कोइ दिक्कत नहि हइ
से नहि ने हम ने कहि देबै लेकिन कहतै जे अपना गाड़ी नहि छै तैँ हमरा कहैए अपना गाड़ी परर लऽ कऽ जेतै तहन ने बुझतै
कियि हम इएह सोचै छीियै एतऽसँ हम एते सेरे निकलिय आ फेर हम गाड़ी स्टैंडे मे लगेबै कोन फायदा आ टेम्पू हँ अभी तीस तीस रुपआ भारा जोङ दियो
त जोड़ हँ
चालीस चालस सा र पाय ल नहि त कती अजीब ल
ओहिसँ तऽ नीक हेतै जे अहाँके से आरामसँ जाउ आ एतय लक दियौ स्टेशन मे
हॅ
ट्रेन अथी रेलगाड़ी पर अथी मे ओतय से चलि जाउ आ ओतय से बीस रुपआ जे लागल से निश्चिन्त भऽ के जाउ लेकिन अबे बेर मे आहाँके न ने अछि समय स
अरे कोन बगल मे है आठ नओ द आठ तक लबे त कोइ दिक्कत नै गाड़ी ल हमर उएह मोन हय लेकिन जत छियै
हमरा तऽ वएह मोन छै लेकिन आब छै तऽ सगे जे सबगोटे तऽ निक लगतै परीक्षो भऽ जत आ चलियो एबतो दुनू आदमी
ह हमर मोन ल कथी आ मेन हमर गाड़ी के टायरो ठीक ने ह ने कि हम रिकस लाइयो
रौ कनि मनि दूर मे नहि हयैत किछो सभगोटे तऽ रहबै जते हेतै तते ठीक करबा देबै सभगोटे चन्दा दऽ कऽ ठीक कऽ देबै बुझलिए
अइयो मेन होइय आब प्रदीपके बिठायलथी कथी भेल विशाल प्रदीप जे से कहू तऽ
ओ हम आहाँके पूरा फरिया कऽ गप्प कहब ओकरा दुनमे की भेलै परधी पहिन किछु किछ कहि देलकै या कऽ देलकै ताहि लऽ कऽ विशाल के मोन टूटि गेल ओकरा बुझलियै एग्जाम त्जाम बारेमे नहि फैमिली मैटरसँ रिलेटेड हम आहीँ टा की गप्प कहब ककरो लग नहि बजबै
अच्छा से बात है
हँ तऽ मतलब कनि मोन टुटि जाइ छै ने हमही जे अहाँके किछु कहि देब ओहि सभसँ रिलेटेड
ह
तऽ कनि मोन टुटि जाइ छै ना
बहुत मोन टूटे क न पूरा
हँ तऽ ताहि दुआरे ओ अपन कनि ओकासँ दूरी बनबऽ चाहै छै
मेन हम बस ट्रेन हेबै है त टन सर
ई चीज हम विशाल स गप करबै ई चीजके ठीके बात छै जे एतऽसँ दू सएके अहाँके अथी दऽ कऽ जाउ पेट्रोल दऽ कऽ दक ज
पेट्रोलो ने अजीब लगै जाएग यएह
रुपैया अथि स्टेंड मे फेर ओतऽ से बीस रुपआ अथी भाड़ा